नमस्कार की ह हा
नीक छी नीक छी बड़ दिन बाद अहाँ फोन केलियै हमरो मोन पड़ैत रहलै हे जेना की अहाँके फोन बड़े दिन से ना एलै तऽ सोचैत रहलियै ह जे पता नहि अहाँ नीक छी
ह
के ना छी एना मोन मे तऽ कय बेर मोन पड़ले लेकिन जे जे बुझू जे कामके एतेक व्यस्तता रहै छै ओ एतेक काम रहैत छै भरि दिन कछु ने कछु निकलैत रहै छै काम तऽ ओही व्यस्ततामे नहि हमरा बुझल अइ आ हम ने कॉल केलियै लेकिन ई बड़ नीक बात भेलै जे अहाँके मोन पड़लकैए अहाँ कॉल केलियै हमरा सब नीके छै यहाँ बताउ अहाँ के घर परिवार बाल बच्चा माय बाप सब नीक छथिन
हँ हँ यहाँ पर माय बाप बाल बुतरू बीवी सभ नेक छै आ हमरा मालूम पड़लै कि मिथिला जाइ छी की
हँ तेना जाय पड़ले हे एक काज आ गेले ओहि वजहसँ जाइ पड़ैत छै मिथिला
ओ अच्छा की की वहाँ पर्यटक स्थल छै
अरे मिथिला के अहाँ की बात पुछलिए मिथिला तऽ अहाँ जेना बुझू जे महीना छओ महीना भी जे चाहबै घूमे ला तऽ अहाँके एक से एक नीक पर्यटक स्थल मिलतै जेना अहाँ रामायण उमायण बचले होबे पढ़ले होबै तहाँ जनैत होबै सीताजी जे रहथिन से मिथिले केना रहलखिन हँ तऽ तऽ हुनकर जे बुझू जे हुनकर जन्म स्थान के उहे पुनौरा जगह है उ बड़ नीक आ धार्मिक जगह होइ छै घूमे लऽ कतेक पर्यटक अबै छै कहाँ कहाँ से घूमे अबै छै पर्यटक सब आ जेना मानलु जे पुनौरा घूम लेली तऽ हुनके एगो बड़ा विशाल भव्य मदिर हय ओकरा जानकी मन्दिर कहल जाइ छै ओहो बड़ नीक छै जतेक बुझू जे भीतरके मूर्तिसभ सोना कऽ आ बाहर के जतेक जहाँ देखबै सभ चाँदीक एना बनल हय बड़ी भव्य मंदिर हय ईसभ ई ई तऽ बुझू जे अहाँ अगर मिथिला गेलियए आ जानकी जीके दर्शन नहि केलियै तऽ अहाँके गेल अधूरा रह गेलै एतेक बढ़िआँ मन्दिर छै फेर बुझियौ जेना तनिका आओर अहाँके भक्ति है समय है तऽ अहाँ मानि कऽ चलू जे राजगीर जेना कही केना झारखण्ड मे यहाँ बाबाधाम जेना जाइ छै सावन मे लोको जल उल चढ़ाबे ला
हँ हँ
तऽ जेना ओनाहिते ने राजगीर एगो जगह छै ओहो भोलानाथके सिद्ध मन्दिर छै उहाँ तऽ उहाँ भी सावन मे बड़ भीड़ रहे छै बड़ भारी मेला लगै छै भोलेनाथ के छै ओहो त देखे के पर्यटक मे मानो जो उहो छै आ अहाँ कभी जेबै ना अहाँ कभी जेबै ने तऽ जरूर ई सब जे हम अहाँके से कहै छी पर्यटक जे स्थान सब बतबै छी से अहाँ जरूर घुरे जेबै अहाँ एक बार घुरे जेबै आ फेर वहाँसँ देखू जे तनिका अहाँके आओर मानू जंघल उंगलमे थोड़ा घूमयके शौक है जंगल सेफारी करैके मोन हैए
तऽ ओ जंग से तनिके दुर आओर जायब अहाँ तऽ एगो वाल्मीकी नगर वाल्मीकिओ जीे के जेना अहाँ अ हमरा एखनि मोन पड़ल अहाँसँ बात करते करिते जे वाल्मीकिजीे भी अहाँ सुनले होबै रामायणमे वाल्मीकि रामायण अहाँ पढ़ले होबे पढ़ले छियै
हँ, हँ, पढ़ले छियै, पढ़ले छियै, सुनले छियै।
हँ तऽ जेना वाल्मीकि रामायण पढ़ले छियै तऽ वाल्मीकि। नगरके मतलब भेलै जे वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम छै। ओहीमे बैठ कऽ ने वाल्मीकि जी रामायण उमायण अपन लिखलखिन। सीताजी के बहुत दिन उ उहाँ रखलखिन। इहो सभके बड़ नीक निक ह, जगह बनल छै। आ, हँ। आ जेना ओहिमे जंगलो से भारी करय चाहू। त वहाँ जंगल से भारीके भी, जेना वाल्मीकि जी रहलखिन तऽ। तऽ बहुत जंगलेमे न रहलखिन ओहि जंगल। अपन कुटिया बना के की, ह। कुटिया उटिया बनाके वहिमे रामायण लिखलके। खिन देखियौ जे ओहि जतो जंगल हय चारो बगल से ओमे। बीचमे हुनकर वाल्मीकि जी के कुटिया है। तऽ आब, जेना-जेना पर्यटक सभ आबैत गेलै ने। तऽ वहाँकेँ गवर्मेंट जेना मानि कऽ चलू। जब ओकरा जंगल से भारी कराबे ला भी गाड़ी उड़ी उपलब्ध करा देलकै। वहाँ टेम भी है यगो वाल्मीकि टेम भी है ओहो बड़ निक जगह है ओहो देखे के जगह है मनोरम जगह है। ई सभ हँ ई सभ छै, आओर की बताउ? आ ई तऽ जायते। पड़ै छै, अहूँ कभी जेबै मौका निकाल के
अच्छा, अच्छा, बेस बेस अच्छा, अहाँ परिवार सग एलहु की नाते संघ। सभ संघ केकर संघ जयबू।
अहाँ हँ, एखन जे हम जा रहल छी से अपन। बेटी संघ जा रहल छी, आर जेना भाय घर जा रहल छी। भाय घर जा रहल छी, आ बेटी छी हम छी हुनका भाय घरमे कछु काज वाज हइ। एहे वजह से जाय पड़ रहल है तऽ उहे जा रहल छी।
कि काज छै?
वहाँ जेना काजमे की कहू अहाँकेँ तनिका। एना तऽ मतलब बुझू जे मोन जब पड़ैया। तऽ मन तऽ बड़ दुखी हो जाइ छै। पिछला साल हमर माय रहलीह, हँ, से स्वर्गवासी भऽ गेलीह। हने तो। हँ, तो ओहि वजह से जे बुझिऔ जे। अखनी हुनकर काज ऊज हो रहल छनि बर्खी उरखी हो रहल छै।
तऽ ओहीमे जाय पड़ै छै, तऽ ओहिमे हमर हम आ बिटिया जा रहल छीयै। लेकिन जनबे करै छियै, जे माइ बापके गेल आ माय बापके कमी कतेक खलैत छै, आदमीके। आ कतेक तकलीफ लगैत छै, जब माय बाप नहि रहैत छै, तऽ। आ तऽ छै छात्र छाया उठ जाइ छै, ने।
उठ जाइ छै हँ हँ हँ बेस नहि लगल छै बिना माय बाप के
हँ तनिको नीक नहि लगैत छै
नीक नहि लगै छै लेकिन की करबे अब दुनिया समाज के इहे रीति रिवाज है इहें बनल आ रहल छै तऽ करय तऽ पड़तै ने जे धर्म करम हइ अपन सभके हिन्दू समाजमे ओकरा त उ करे पड़ते ते ने तऽ ओहि काज जाय पड़ै छै तऽ उहै बेटीके हे कहलियए कि तू ही ले के चलब बेटा हम तो अकेले नहि चल पबोहो तऽ उहे बेटे आओर हम जाइ छियै आओर अहाँ बतैयौ
बहुत नीक बहुत नीक अच्छा कि लम्बा रुकेके प्रोग्राम छै कि बिहारमे
हँ बिहारमे जेबै तऽ जेना मायके काज उज भऽ जेतै तऽ मायके काज उज भऽ गेलाके बादमे जेना भाय कहलखिन हेँ कि तनिका जब एतेक दूर से आ रहल छ तऽ तनिका रुकि के जइहे तऽ उऊहे बेस दिन तो नहि रुकबए लेकिन जेना मान चलू जे पन्द्रह दिन महीना दिन तू लगिए जैते आब एहिमे भाय भौजाइ भी हमर बड़ नीक स्वभावके छै आर हमरा सभके गेला पर बड़ा आदर भाव करैत छै तो फुके के कहै छथिन्ह भाय बड़ भाय छथिन तो हुनकर बात तो सुनय पड़तै नै ओकरा बाद हीमे हमसब अबै फेर तऽ किछु तो टाइम लम्बा जा रहल छियै
बेस बेस लेकिन अहाँके यहाँ काज भी तो बिगड़त होतइ
हँ ई तऽ बात छै देखियौ कहीं अहाँ जेबै चाहे कही जाय के विचार करबै तो अपन घर के काज तो जेना छोड़ के ही जाय पड़त न अहाँके तो कुछ काज तो बिगड़ते ह लेकिन अब सोचे छियै जे माय बाप तऽ फेर दोबारा से नहि मिलथिन नहि अयथिन हुनकर जे काज हइ जे धर्म करम हइ सेहो कयल तऽ बड़ जरूरी छै ने एहि वजह से अपन काज के तऽ तनिका हानि करके ही हम जाय चाहै छियै आओर हानि होतै ओकरेमे जेबै फेर त इहे तो हैइ बाकी तो ज मतलब तनिका तऽ हानि होते है अपन काज के
हँ वह जरूरत जरूरी बात छै मगर यहाँके घर के के देखैत छै यहाँ घर केकर के भरोसे छोड़ि कऽ जाइत छै
जेना न हमरा तऽ जे घर अपन घर नइ छै मने इंडिपेन्डेन्ट हाउस नहि छै हम ने फ्लैटमे रहैत छी तकरा वजह से वहाँ पर बुझू जे गार्ड उड चौबीस घंटा मौजूद रहै छै तो सब जगह अहाँ तऽ जनबे करै छियै ने शहर बजारमे तऽ फ्लैटके सिस्टम चलै छै न तो तऽ ओहिमे गार्ड उड छै, कैमरा उमरा लागल छै, और एक बड़ निक बच्चा छथिन हमरे सभके मिले जुले वालामे तऽ हुनको जग चाभी उभी धर दै छिय। तो हुँ ओनहु बीच बीचमे आके घर दुआर तनिका। देखरेख कर दै छथिन, तऽ जेना बेसी चिन्तामे हम नहि रहैत। छिये जब जाइ छियै तऽ। एक चाभी हुनका धर दै छियै निक बच्चा छथिन। जाने-सुनने तऽ ओ भी देख दै छथिन। आ गार्ड रहबे करे छै, एना सीसीटीवी कैमरा लगले हे। ओहि सभके भरोसे से छोड़ के निकले छिये। आओर कहतऽ कोई नहि छै, देखय ल। इहे सभ तो छै बात लेकिन हँ। ठीक छै, आब देह धैले छियै। दुनिआ समाजमे छियै तऽ ईसभ तो जे हइ से करही पड़तै ने।
बेस, बेस, बेस, बेस। अच्छा, तऽ चलऽ फिर बात करै करैब छै। चलऽ धन्यवाद फिर भेट होत।
ठीक, ठीक, नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार।